हेलो
राधे राधे गुड मॉर्निंग।
हेलो
हेलो राधे राधे गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग राधे राधे।
कहू।
और कही किछ नै बस एनाही खाना बना रहल छेलौं।
हँ ई टाइम तऽ एकदम परफेक्ट। छै खाना बनबऽ के हँ, हँ, हँ, हँ। हमरो नै बनलए हमहूँ बनबैते छी। हमरो नै बनलए हमहूँ बनबै छी। और बारिश ओम्हर भऽ रहल अइ की?
नैय काहाँ बारिश भऽ रहल या।
इम्हर तऽ बारिश भेला सुबहमे।
नहि नहि नहि भेलए सुबहमे बारिश।
नहि अइ ठम भेला।
अच्छा ओतऽ भेला एम्हर नहि भेला। इम्हर तऽ बहुत जादा धूप छै एदम।
एखन तक फिलहाल मौसम ठीक अइ आब कहीँ धूप हेतै कहीँ बारह एक बजे तऽ हेतै।
और अहाँ की करै छी?
हम एगो एखन खाना नास्ता बनबै छी। ओना हम एगो गृहिणी छी।
हँ इहा इ टाइम मे तऽ वेह खाना नास्ता लोक बनेलक।
हँ नहि ओ गेलखिन ऑफिस त हुनका तऽ। सुबहे छ बजे ओ चलि जाइत छथिन तऽ हुनका तऽ दऽ देलियनि। आब सुबह छऽ बजे सब के लेल ओते सुबह नहि बनबै छियै जे कनिक सब आठ न बजे तक सब उठल तहन ने खेतै नाश्ता बच्चा सब।
हुं।
तैं दुआरे तऽ वहा कऽ रहल छी। बाँकी झाड़ू पोछा सभ भऽ गेल अइ ओसभ कऽ लेलौ हम।
उम्म, की हाल चाल छौ ? बहुत ज बहुत जल्दी भऽ गेल।
तऽ सुबह उठऽ पड़ै छै न ओ जाइ छथिन छऽ बजे ओ ऑफिस जा हुनकेलेल घरसँ निकलि जाइ छथिन तऽ साढ़े चारि बजे उठलहु।
उम्म।
तऽ झाड़ू पोछावला काम खतम कऽ क आर फेर हुनका तहन नहा उहा कऽ हुनका फेर नाश्ता बना कऽ दऽ देलौ। ओ नास्ता कऽ क चलि गेलथि लेकिन पूजा नहि कऽ पेलहुँ सुबहमे आब फेरसँ आब एखन नहायब तहन जैब तऽ फेर पूजा तूजा करब।
हुं। ह
और सब तऽ बढ़िआँ अइ सभ ठीक अइ। अहाँ की करैत छीयै?
हमहु वेहा खाना बना रहल छी अहाँस बतिया रहल छी।
हँ। हमर खाना दिनमे दे देरीसँ बनैत छै दू अढ़ाइ बजे तक खाना बनैत छै। कनि लेटसँ बनेलहुँ होइत रहैया कि जे कनि घरमे रहतै खाना तऽ कहीँ जदि जल्दी चलि अयथिन तऽ कनि भात खा लेथीन तैहि दुआरे।
हँ।
हँ। वैह बात छै।
ह
और बताओ? त ओतऽ अहाँ कतऽ रहै छी? हां तब कोनो काम ताम छैन न ओऽ ओते खेती बाड़ी आ कोनो बिजनेस हेतैन
उम्म हां। हां टीचर छथिन।
अच्छा-अच्छा ओ राएत मे शायद गप्प भेल रहै नै की
केकरा से राएत उम्म ऋषु झा हां।
नै-नै सोनी ठाकुर।
सो अच्छा हां अहाँके नाम सोनी ठाकुर भेल।
हां-हां।
हां।
तै दुआरें अहाँ हाउसे वाइफ छी नै किछ करै छी आरो
नै-नै वैह छीयै।
ए हां बहुत बड़का काज तै इहो छै नै? अइसन के काज आर कोन छी ई तऽ सबसे बड़का काज बड़का काज छै और अ अगर खुद नै करू तऽ फेर अहाँ मेड राखू यै किछ तऽ करहिए पड़त
ए आब पूरा दिन की करबै बैसल सेहो रहै छै नै।
के छै न चाहे उम्म काम करू या नै करू भूख तऽ लगबे करते तऽ ओहो तऽ एगो काजे छै बच्चा सब के बड़का केनाय ई सब काजे छै त। एहिमे तऽ लोक लागल रहै यै।
उ ड्यूटी के टाईम होय छै, ई ड्यूटी के कोनो टाईमे नै छै पूरा दिन लागल रह वैह नै
विदाउट पे ट्वेंटी फोर आवर्स
उम्म
कोनो दिक्कत नै छै करैत रहू। निःस्वार्थ
तै नै।
केकरो से स्वार्थो नै राएख सकै छीयै जे कियो ई कहता जेे खाना नीक बनल ऐ।
ह कहियो काल कह देब, कहियौ काल उम्म हुं नीक रहलै नै मुन के मुँह कान मतलब तऽ उम्म कह देता जे हां नीक छै।
हां नै तऽ ओहो नै। तै दुआरे अपन निःस्वार्थ काम करैत रहू। हां तऽ करहे पड़ै सेहो तऽ पहिला आदमी के इहे छै जिम्मे दारी
बहुत बड़का बौआ हां छै एगो
अच्छा छोट
हां डेढ़ साल के
हां बहुत छोट छैथ, छोट नै बहुत छोट छैथ।
हां।
अ हमरो दूटा बौआ ऐ। दुनू बड़का-बड़का ऐ। हँ पैघ छै, उम्म अथी हमर विवाह नाइन्टी सेवेनमे भेल।
अं बहुत पहिले भऽ गेलै।
बहुत पहिने हम पन्द्रह सालके रहियै ने तहने बियाह हमर भऽ गेल। हम चारि बहिन छियै तऽ पप्पा हमर कऽ लेला।
ओ
आब एक एकटा क एक एकटा क तऽ निमाहय पड़तै न?
उं
एक एकटाके तऽ निमाहय पड़ैत छै ने चारि बहिन छलैए तऽ। एकटा हमरा भेलै ताहिके बाद फेर मझली बहिन के फेर सैझली के, फेर छोटकी के सन्तानवे सँ शुरू कयेलखिन हे तऽ दू हजार दस नै बारह तक करिते रहलखिन हँ ओ कन्यादाने
हँ दू चार चार चारि सालके गैप हो गेल बीच मे। हां
सेह भ गेलै लेकिन आब सभ भाय बहिनके भऽ गेलै विवाह त हमरो
आब चैन भ गेल हैत।
हँ आब पपा हमर चैन छैथ, आब पोता पोती मे लागल छथि।
ह चेन की रहथिन सबदिन त
चेन नहि रहैै हँ, आ आब चेन इएह आब काज इ छै जे बेटियो तऽ उपनयन ऐ ओहि बेटी ओतऽ उपनयन ऐ।
हाँ
आब त उपनयनो में त अपना सब के तऽ देखबे करै छी कते खेला होइ छै, जिनका छान तिनका तऽ कोनो अथी नहि आ बहुत लोक सभ बहुत बहुत किछ करऽ लगलखिन हे उपनयनो मे।
हाँ
अपना सभके तऽ खूब बढ़िआँ सँ उपनयनो मूड़न होइए।
अं
हमरा सब के नैहर मे, सासुर में हमरा सब के मुड़नो बड़ बढ़िया से जगमूड़न होइ छै।
हॅं हँ जग मुड़न होइ छै।
हँ तऽ ओहोमे अहाँके फेर आब हमरा सभ बहिन ओतय उपनयन भऽ गेल, तीनू बहीन ओतय उपनयनो भऽ गेल।
अं अपना सब मे तऽ ओ मूड़न उपनयन बुझे टा बियाहे के बराबर होइ छै।
हँ हँ एगो कन्यादानके खर्चा तऽ उएह देखै छियै लोक सब जनऊ करा लेल कतो रहे छैथ, त लेकिन अपना गाम में पांच लाख सात लाख खर्चा करयके लेल लोक जरूर करैत छैथ आ उपनयन करैत छैथ गाँवे पर।
गाँवमे उपनयन मुड़न इ सब हँ
नीक लगै छै, करयके लेल तऽ तीर्थोपर लोक कऽ सकैएा लेकिन अं होइत छै जेकऽ मानल रहल से तऽ करबे करै छथिन चाहे कतेक लोक ओनाहुओ करै छथिन। लेकिन अपन कुलदेवता ई सब तऽ कनि, ओहिके लेल तऽ गाँवे पड़त। हम कुलदेवताके तऽ नहि लाबि सकै छी एतय, उठा कऽ।
हूं।
हँ। हुनकर नामसँ बस बड़ बहुत अहाँ पूजा दऽ सकै छियै, लेकिन फेर तऽ करके लेल अहाँकेँ ओतहि जाय पड़त। तऽ उहे उपनयन
ठीको रहे छै ने अहाँके, देखियौ एकटा कोनो मतलब शादी तब कतौ कर लेलक। मुड़न, उपनयन, तऽ कम से कम अपन अथी मे करियौ। हू।
नहि -नहि ठीके कहै छी। आ बहुत लोक करबो करै छैथ, एहन नहि छै जे नहि, बहुत लोक गाममे अबैत छैथ, करय लेल चाहे कतहु रहैथ, अही अपन सभके तऽ। जतेक ई, ई सब जे संस्कार अइ से बच्चा सब बुझत, तबने ने बुझत।
हँ, ओ ओकरोसभ ओहोसभ तऽ बुझतै जे गाँव की छै।
हँ, गाँव की छै। कतेक केँ तऽ एहन छैन जे, सभ सेटल भऽ गेल छथि शहरेमे। गाँवे जेना अपन माटी- बारी सभटा कऽ लेने छथि। तऽ ओसभ ओतह करैत छैथ।
हूँ।
लेकिन उएह छै जे आर, कतेकके इहो छै जे अपन लोक गाँव जा क केलैथ। हँ, अपन सभके मिथिलाके इसभ चीज अपन अही जे जकरा अपनेहे सभ रखबै ठीकसँ, इ धरोहर सभ तहने रहत ने।
हँ।
तहने बच्चा बुझत ने, नै तऽ केना बुझत बच्चा।
तऽ हँ, अपने बुझबै, तहने बच्चो बुझतै।
हँ, कतेक गोटाके छथिन न। मैथिलीओ नहि बजै छथिन, शहरमे रहै छथिन तऽ, बच्चोसभ मैथिली नैह बाजल। सेहो छै। लेकिन हमसब मैथिलिए बजै छी घरमे, अपना बच्चा संग, सभ संगे।
हँ, तऽ हमहू सब तऽ मैथिलीए बजै छी।
जे बुझै छी, जे बाहर गेलहुँ, अगर सब्जीवला सभ केओ अपने अथी छैथ, बुझि गेलहुँ। तऽ तखन हुनको संगे अपने भाषा बजलहुँ।
हँ, यौ कतहु रही अपन भाषा ब
हँ -हँ, उएह
जरूरी थोड़े छै कि, अहाँ बाहर चलि गेलियै तऽ, अपन भाषा बिसरि जेबै।
नहि- नहि -नहि अपन भाषा, अपन देश, अपन भेष। किओ बिसरए, बिसरबाको नहि चाही, आइ किछ छै। शहरमे जतेक दिन कमाइ यए लोक तऽ बड़ बढ़िआँ। आपैत विपैत में लोक फेर गांवे दौड़ल जाययैऽ आय लॉकडाउन के समय मे देखलियै सब गाँव- जे भगलैथहे। कियैऽ जे ओत अगर अथि नय छै तैओ ओतऽ बहुत लोक के परेशानियो भेले, बहुत दिक्क- दिक्कत भेलै, काम नय रहलै कते लोकके बहुत कानो भेलै तऽ लोक अप्पन की करत। आ गाँव तऽ गाँवे छै एखनो कतहु रैह जाउ अपन गाँव सनके कतहु नय अइ।
दस एगारह- एगारम-
अखनो।
एगारह।
भोजन अइ अहाँके, शुद्- शुद्ध भोजन गाँवपर भेटैयैऽ एखनो।
गाँव तऽ गाँवे छै।
अतऽ से जाइ छी तऽ होइत रहैया गाँव के दाइल लाबी। भेटैत त एतौ छै, एहन बात थोड़बे छै नय छै आ ओत तऽसँ कतेक लऽ एबै लेकिन तैयो होइए गाँवके ई चीज लऽ जैतहुँ।
हँ, जे देखियौ जे बाहर रहइ छै ओकरा गाँव के मतलबब- मतलब रहै छै कि हँ गाँंवमे रही गाँवके मतलब चीज। अथी करी, हं-
तऽ ओ सबसऽ अरिकंचन पात के लोड़हो बनाक लैब अगर हैत। स-सम्भव तऽ लऽबय छियै।
बहुत सारा आदमी लऽ जाइ छै कि अहाँके पत्ता तोइड़ कऽ लऽ गेल।
हँ।
उम-
भेटै तऽ छै अतौ लेकिन ओहन--छोट-छोट पात नीक पात अपना मोन जोगर नय भेटैयैऽ।
हूँ।
भेटै एतहु छै, सभचीज भेटै छै लेकिन गाँवके चीज कहाँ एतऽ भेटतै।
हँ।
गाँवमे सभचीज अहाँके लोकल रहल, अपन खेती बाड़ीके। गाँवके सरिसो देखबै आ एतऽके सरिसो छै, दू रंगके छै सरिसो।
हँ छैहे कि।